हेलो हँ धान जे होइत छै से कोन कोन महीनामे बाओग कयल जाइत छै
हो छै एकटा अगहानी होय छै जेकि ओरा गहानीके लेल
हँ
एक महिना पहिले आब जे रोपनी भए रहलै हन ताहिसँ एक महिना पहिले बिरार कदबा होइ छै कदबा कए कऽ ईरार खसएल जाइ छै
पहिले खसायल जाइ छै
हँ बिरार खसायल जाइ छै बिरार खसेलाक तकर बाद जे छै से ओ जन एकितके भेल तखन ओ ओकरा जे छै से आब जे लोक रोपली ओ खाय तनस
हँ रोपते एगो ऐगो के
हँ एक एकटाके कदवा में जनसभ रोपैत छी
अच्छा
रोपलाके बाद जे छै से
रोपलाके बाद फेर ओहि में कते दिनके बाद पटायल जाइ छै
एकैस दिनका बाद पटौनी होइ
अच्छा रोपला के एकिस दिन तक
हँ रोपलाके किछु दिनका बाद नहि समयके साथ दैत रहलै एकरा पानिके जरूरिए रहै छै हरदम
हँ
तऽ पानिके जरूरी रहल बर्षा होइते एखन तऽ वर्साके मौसम छै तऽ पानि होइ छै तऽ ठीके छै
तऽ बरसा बुन्नी जेना हेतै तऽ ओहिमे पटबय नहि पड़तै
ना
आ अथी ओहिमे खादोसभ दिअ पड़ै छाई
हँ तऽ जखने वर्षा हेतै एकैस दिनका बाद पानि जे पड़ै छै छै तऽ ओहिमे खाद डालल जाइत छै यूरिया डालल जाइ छै
अच्छा
ओहिके बाद ओकरा जे छै से फेर समय समयपर एहिमे पानिके वर्षा होइत रहै छै तखन तऽ कोनो जरूरी नहि छै अगर वर्षा नहि भेल तऽ पानिक जरूरी होइत छै तऽ पानिसँ पटायल जाइत छै
तहन समय समय पर पटायल जाय छै
हँ समय समयपर पानिसँ पटायल जाइ छै
हँ
रौदी जे भए जाइ छै
खाद तऽ एके बेेर ने छीट दैत हेतै तऽ
हँ
कि ओहो दू बेर तीन बेर मतलब समय समय पर सिटई परते खाद एके बेर
अगर धानमे विकास नहि यऽ कोनो कीड़ाके वजहसँ कि किछोसँ जे विकास नहि यए अहाँकेँ धानमे तऽ भ तखन फेर ओकरा कनि कनि खाद मारि दै छीिय
अच्छा
जतेक पूरा डोज मारै छै पहिला बेरमे तते नहि दए कऽ कनि कनि हँ दोसर बेरमे मारै छी
ओहिमे आओर कोनो दवाइसभ देल जाइत छै
आओर ओकर जे छै से कीड़ा मखोरा अथि खर पतवार के मारैवला सेहो दबाइ दै छै
तऽ दबाइए दए देलक ई नहि जायब हँ हँ ई नहि जे हाथ से आब एगो गो उखाड़ते से तऽ नहि होते तऽ कते
कहथि नहि उखाड़ै तऽ पहिले छलै
पहिले हाथेसँ करै सबटा
एखनो उखाड़ल जाइ छै हँ जनसँ उखरबाबै छै लेकिन आब जनसँ भऽ गले जे बहुते महँग या ने भेटेत छै टै छै नहि करऽ चाहैत छै तऽ ताहि दुआरे लोक आब की केलक
कइ अदल
दबाइ वला मशीन जे छै ने ओहि मशीनमे दबाइ आनिकऽ ओहिमे डालि देलक अपन पानिके लीटरके हिसाबसँ ओ दबाइ पड़ै छै आ ओ स्प्रे मशीन छियै ओ सम्पन्न पहिने स्प्रे कए क से धानेमे जाकऽ सम
पहिले तऽ लोक हाथेसँ आ घास सब होइ छै तकरा हटबैत रहै हाथे से काटे लोक जन बोन सब रहि कऽ आब तऽ काटे वालला मशीने आबि गेले आब के हाथ से के के जोन बोन भेटतै जे काटतै
काटैवला मशीन जखन स्प्रे कलके मशीन स्प्रे सब भऽ गेल ताहिके बाद ओकरा गभ आबि गेल ताहिके बाद गभ अयलाके बाद ओहिमे पानि नहि पड़ैत छै ओहिमे जे गभ आबि गेल तऽ पानिक जरूरी ओतेक नहि बुझाइत छै तऽ नहियो पड़ल लेकिन जखन अथी नमहर जुए गेल धान सब काटैवला भेल
हँ
पहिने तऽ हाथेसँ कटैत रहै
हँ हँ
पहिने तऽ हाथेसँ कटैत रहै
हाथे से हाँसु से काटे ने हाँसु घास काटे वला हाँसू से
तऽ ओ आब नहि छै समय आब नहि केओ जल्दी काटय चाहैत छै तऽ ओ बड़का मशीन आबि गेलै
हँ
ओहि बड़का मशीन में से जे छै से अपन काटबो करै
दउनो करै छै
पुल्ला बान्हि बान्हि कऽ खसे नहि गेल मशीन
नहि ओ अपने काटैत छै
अच्छा मशीने
मशीन काटै छै आ इमहर जे छै से अपने दाउन होइत जाइ छै
अच्छा तऽ उएह मशीनसँ कि ओकर अलग मशीन रहै छै ने दोनो अच्छा एके गो मशीन मशि
एक्के हय एक्के गो बड़का मशीन ओकरा नाम की छै हमरा नहि पता यए लेकिन ओहि बड़का मशीन जे छै से ओहि में काटैत गेल दाउन होइत गेल आ ओ स्टोकवला ओहिमे धानकेँ राख खयके स्टोवके मशीन ओहि में छै कल तऽ ओहिमे ओहि में जमा होइत जाइ छै आ नीचाँसँ ओ पुआल जे छै से भरि भ हँ भरि खेत एकेठाम नहि जमा होइत छै जे जेना जेना क कूटै छै
तेना तेना भेल जाइ छै
नहि ओ छिड़ियल
अच्छा तहन फेर अपन सब समेट कऽ एकठम जमा करैत हेतै
हँ तहिके बाद ओ अपन आब जमा कयलक तऽ कयलक नय तऽ लोक आब खेतेमे आगे लगा दैत छै
हँ
च होइ छै
त एगो तऽ होइ छै अगहनी धान होइ छै ने अगहनमें
हँ तऽ इएह धान आब अगहनमे हैत ने
आ एगो जे होइ छै
एगो होइ छै भदइ
अच्छा
भदइ जे होइ छै ओहि भदे धानके जे छै से लोक पाबनि तिहार
मधेवला
भादैवला पछता होइ छै अगता होइ छै
अच्छा
ओ अगिते भदै होइ छ पहिने भदैे होइ छै तहन ऐसनी होइत छै तहन अगहनी होइत छै ऐस आशीन में होइ छै तैयार
अच्छा तऽ सालमे तीन बेर तीन बेरके होइत छै
हँ भदइ होइत छै आसीनोमे लोक तैयार करै छलै आ। अगहनोमे अगहन शुद्ध होइत छै।
अच्छा।
अगहनी धान जे होइ छै। से शुद्ध होइ छै भदै धानके अहाँके। पबेन तिहार एहिसभमे आ नहि
हूँ। आ धान होई छै। कोन कोन एगो तऽ होइ छै। हू और धान कोन कोन नाम छै। एम्हर अपना सभ तरफ जे होइ छै।
अपन सभके पहिले सुनै पहिने होइत रहै एकटा राजश्री।
अच्छा।
दोसर होइत रहय की कहै छै। बरोबर।
बरो बरोबर मोट होइ छै ने। हँ, हँ
डीमेही होइ छै ताहिके बाद होइ छलै। हू।
एगो ते सीता नाम रहे धानके सीता नाम छिये ओ जे मोटकऽ बड़का बड़का मोट। छोटा मोटका होइ छै लोक ओकर अथी बनेलक मुरही सभ बनेलक चाउरके
गीता नाम नहि सुनलहु गोपालभोग एकटा हो
आउतमे ही होइ छै ने गोपाल भोग, हँ, ओकर खीर सभ बढ़िआँ होइ छै। छै भातो बढ़िआ होइ छै। नहि ई गोपालभोग क
पाल।
हँ सीता होइ छै ने से नमहर नमहर होइ छै। मुरही सभमे लोक उसैन। के अथी कहलियै जे मुरही बनबै सभमे नीक होइ छै, मटगर धान होइ छै। एगो पर्वत जीरा होइ छै। हँ, कतरनी होइ छै।
अपनासँ हमसभ तऽ अपना सभके बेसी कतरनी होइ छै।
हँ।
कतरनी धान हमस बेसी एमहर भेल
तऽ कतरनी सभ तऽ कमे होइ छै। धान ने ई मोट मोटका सभ जते होइ छै। ओहिके अथी मे ईसभ कम होइ छै। धान
कम होइ छै। खा खायवला धान इएह होइ छै।
हँ। कतरनी हँ
अथीके लेल व्यापारीके दैके लेल जे छै। सेहो मोटके धान जे होइत छै।
हँ व्यापारी हू
बी पी, एगारह कहै छै।
अच्छा, ई मोटके भेलै।
हँ ई व्यापारी सभके दै
हूँ। आ पहिले तऽ लोकोग काटके आन हाथ से जन बोन फेर। अपने झादे आ ओ
बुझलै।
हँ आ ओ जे बरद जे राखैत ओ की करैत रहै?
ओ बरदसँ की करै अथी। चारू बगल मेह लगाबै। मेह गाड़ै मेह गड़लाके बाद। ओ पुआ पुरा धानके चारू बगल छिटैत रहै।
हँ।
छिट कऽ आ ताहिके बाद।
धानके छिटै?
धानके मेहके चारू बगल गोलाकार बना कऽ।
तकर बाद जे धान होइ तकरा?
नय नय
धान जे अथी जे आन झट्टा जे अन बोझ जे आन अइ खेतसँ तऽ ओकरा पहिले छीट दब ओनाहिते बोझ अथी लागलै पुआर लागलै
हँ ब धान लागलै धान लागलै पूरा छीटि दैत रहै चारू बगल में घुमकेऽ आ ताहिके बाद नहि जकरा झाँटनाइ पार लागै छै रहै से तऽ ओ अपन चारू बगल छीट दैत रहै छीड़ कऽ आ तखन छओ गो सात गो बरदकेँ आनैत छथि रहै तऽ ओहि मेह में क बान्है छलै करड़मे करड़मे ओकरा नाम कहै छै रस के ग्राम बनायल रहैत रहै ओहि क्राम में जे छै से बैडमे बान्हि दैत रहै ओ सात गो जेनाही रस्सी बनायल माल जाल के आबे छै तेना ह करड़म बनायल जाय त ओमे सातो एक्गो रस्सामे सात गो आठ गो बरदके लेल जे छै से बान्हयके जोगाड़ ओहि में लागल रहैत रहै
हूँ
सभ बरदके ओहि में बान्हल जाइत रहै त एखन पीछाँसँ एक गोटा हाँकै पर छलै तऽ ओ जेना ओ चारू बगल घुमैत रहै
ह ओ घुमैत रहे तऽ ओकर पैर से अथी होयइत रहे सबटा छुटय
सबटा धान बरी काल तक होइत रहै तुरन्ते थोड़बे होइ छै बड़ी काल तक ओकरा घुमबैत घुमबैत जहन पूरा पुआल बनि जाइत छै रहै तऽ ओकरा उकटि उकटैत पुकटैत कनि रहै उकटि पुकटि कऽ हँ जड़ि में दैत रहै तऽ तहन पुकटि पुकटिकऽ तर उऊपर कए कऽ बड़ी काल तक जखन ओकरा होइत रहै
हूँ
घूमल जायइत रहे मेहमा तखन ओ धान जे छै से ओहि में से बुझि जाइ जे किसान जे हँ एहिमे पूरा धान निकलि गेलै
हँ
तखन बरदकेँ हटाबैत रहै
हूँ
पटा के तखन फेर ओकरा देखे जे एगो दूगो लागलो रहे
हँ
तऽ ओकरा फेर उकटि पुकटि कऽ जे छै से फेरसँ बर्द सभके ओहि में
करैत रहै हू
तखन मेहमे लगाकऽ तखन ओकरा जे छै से पूरा घुमाबैत रहै घुमाए कऽ ओकरा तैआर भए जाइत रहै जखन बुझि जाइ जे आ पआरमे एकटा धान नहि छै तखन हटाबैत रहै
तहन फेर फटकैत हेतै ने
फटकैत नहि रहय
तऽ ओ तऽ पूरा गन्दा ने अथी भऽ जाइत हइ तऽ अच्छा ओकरा पहिले अथी करै
ओइल
हँ ओ
ओलि कऽ हटाबैत रहै
अच्छा पुआर सभके
पुआर सबके पुआर सबके हटा कऽ तखन ओसाबैत रहै
अच्छा ओसाबैमे सभटा ओकर गर्दासभ हटि जाइत हेतै
हँ गरदा पोँचसभ हटि जाइत रहै ओसै के हँ हँ
ओसाबैमे हटि जाइ छै सबटी
ओसाबैमे हटि जाइ छै दू गोटासँ दुनू साइडसँ एक आदमी
हूंम्म
डग सूपसँ जे छै से मा ओहिमे ढारलक